मद कर
हेलो।
हँ जय मिथिला नमस्कार।
जय मिथिला कहू। हेलो हँ- हँ कहू।
यो कि ठीक छै।
और।
हमरो सभके सब चीज ठीक यए, सभसँ ठीक छी, और कहू, कोन टाॅपिक कोन टॉपिक पर बात करबै।
पाबनि तिहार पर।
पाबनि तिहार अच्छा -अच्छा एखन तऽ मधुश्रावणी होयवला यए।
हूँ- हूँ बाद बांकी पाबनि अहाँके सब होइए, चौड़चन छठि ई सब।
हँऽ चौरचन छैठ अऽ अपन ब्राह्मणके जे छै, से सभके तऽ एके छै ने।
अच्छा तऽ गामे मे करै छियै कि
नै एखन- एखन हमर बड़की साऊसे करै छथिन दुनू चीज। हम एखन नै करबे गांव में हँ गाम में। एतय छै, मझुलिया छै दरभंगा जिला में।
हूं -हूं- हूं- हूं।
ओते हमर साउसे करै छथिन एखन आ आब ठीक छै दऽ देथिन तऽ लऽ लेबै, तहन तऽ बाहरे मे करऽ पड़तै। ओतौ होइ छै, जतय हम रहैत छियै आसाम में।
हूं- हूं।
छठि पाबनि बहुत धूम मनायल जाइ छै। बहुत मिथिलावासी छथिन ओतऽ बहुत मिथिलावासी छथिन आ छै हां छैठ, चौरचन, अहाँके उम्म मधुश्रामणी बर सैत सब बहुत धूम-धाम से होय छै।
ई पाबैन से पहिले सब बदल जाए एकदम बुझाय यै या पहिले समय मे किछ नया चीज सब ऐल जाय छै या ओनाहिते चैल रहल छै।
अ किछ नया चीज तै जरूर ऐलै किछ नया चीज तै जरूर ऐलै छैठ में जेना पहिले अपना सबके छलै जे पैन मे ठाड़ होय के बहुत देर ओ साँझ-भोर पाएन मे ठाड़ भ क तखन अथी करू आ एखन देखे छीयै नया जेनरेशन के नहा सुना के एकदम सैज-धैज के गेल खाली घुट्ठी डुबाबे छै, बहुत-बहुत लोग तऽ ओ तऽ कनि चेंजिंग तऽ भेबे केलै हेँ नै भेलै हें और त हमरा सबके जे रिलेसन में छथिन ओ सब पैन अ अपन पहिले नियम फॉलो करै छथिन लेकिन बहुत लोक आब नै नहाय छै ओ नदी में, नद्दी छै नै ओतऽ पोखर नै नै छै, नद्दी छै। नदी मे जा कै नहा हाय में ओकरा सब के कनी अ बुझाय छै जे नै हम घरे से नहा ओ चेंजिंग ऐल दोसर जे चौरचन पाबैन मे लो पहिले छलै की जे मतलब हाथ उठाउ सबके घर मे प्रसाद भेज दियौ अ आब एगो नया सिस्टम चैल गेले जे जतेक रिलेटिव यै सबके बजाए के क खुवाअ ओ जोरहाट मे चैल‌ गेलै यानी।
अच्छा-अच्छा सबके भोजन उम्म कराबा एहठन
हां सबके भोजन कराव छैठ पाबैन मे भी खरना दिन सबके भोजन कराव। त चेंजिंग तै हां ई सब नबका बात तऽ भेलै तखन जे छै से लेकिन पाबैन के नियम कन नियम तऽ उहै छै नै। नियम तै ओहिना छै, तीन दिन के खरना सोझका उपास, एक पूरा दिन के से सब तऽ छैहे अपन मि ला के जे प्योर मिथ मैथिल छी अपना सबके ओ से अपना सबके तऽ पाबैन तिहार मे कोनो चेंजिंग करै लए नै न चाहै छियै।
हुं और समानो सबके पाबैन के समानो सबके उपलब्धता के आधार पर जेना बाँस के अथी सामान सब छले यै सूप अ ढकिया ई सब ओकरो सबके बदलैत रूप देखल जा रहल छै।
हां बदलै तै आब सब पी तर के कीन लेलकेै
हां।
सब पित्तर के किन लेलके कहै छै बार-बार के किनत
हां तै वैह खरीद कै पित्तर के सब बेर अपन वैह
वैह-वैह अपन
हुं-हुं गाँव मे तऽ अखनो हमरा सबके गाम मे तै ढ़ाकी, सूप ई सब तै होय छै। पानि पतिया ई सब तै ओतऽ उपलब्धता छै ओता हां।
गाँव के तऽ बाते अलग छै।
बाहरो मे दिल्लीयो सब मे भेट जाइ छै।
दिल्ली में हम हमर बे टा विवाह दिल्लीए मे भेल छलए दिल्ली मे तऽ सब चीज एवलेबल छै हम देखलियै अपन मैथिले मैथिल छलियै तऽ मैथिले संस्कार विवाह हेतै लेकिन जे टोटल चीज भेट गेलै।
हुं।
दिल्ली तऽ बुझियौ त मैथिल के भंडार छै। दिल्ली मे बहुत अहाँ दिल्लीए मे रहै छी की?
हँ हम दिल्ली फरीदाबाद मे छी।
अच्छा मैक्स सीमम आद बहुत आदमी हमरा उम्म दिल्ली से बात केलहु हें दिल्ली के बहुत आदमी छथिन एहिमे ग्रुप मे। हँ दिल्ली के बहुत आदमी छथिन। ओना दिल्ली हम गेल छी एक बेर दू बेर एक बेर बेटाक के बियह मे गेल छलहुं एक बेर और घूमय लए गेल छलहुँ। कक्का हमर ओते रहै छथिन उत्तम नगर मे तऽ दिल्ली गेल छ दीदी दिल्ली छै बहुत बढ़िआं शहर लेकिन बहुत बहुत मतलब कंजेस्टेड छै हँ पोल्यूशन बहुत छै। प्रदूषण के तऽ मतलब भण्डार छै।
हू।
जत प्रदूषण स हमरा सबके आसामो मे बहुत भऽ गेलै कियकि एक घर मे तते ने गाड़ी रहे छै जे आब अहाँ गाड़ी गाड़ी स प्रदूषण कम होइ छै की?
नई बहुत छै आब दिल्ली में तऽ गाड़ी ड़ी के भंडार छै कारे रोड पर खाली कारे भेटत।
कारे भेठ तऽ हँ। कारे आ बाइके भेटत तऽ प्रदूषण ओहि सबसँ आ तते अ अथी सब कारखाना सब बैन रहल छै जे मतलब ओहो सब प्रदूषण होइ छै जंगल काइट रहल छै पहिले आसाम मे जंगल भरल छलै। जल जंगल के मतलब एहते जंगल छलै जे हा पूरा हरियालीए हरियाली भरल छले। आब जंगल काटि काटि कऽ सब उद्योगपति सब जे छै से कारखाना सब बना रहल छै हँ।
हू
हँ कारखाना सब बना लेलकै तऽ ओहिमे की होइ छै जे मतलब ध्वनि प्रदूषण अहाँके ओ की कहै छै। वायु प्रदूषण सब तऽ बढ़ए रहल छै ने।
हु।
हू।
दोसर गप जे इम्हरका बियाह दानमे सेहो वहाँ के रीति रिवाज से लऽ क सबकुछ हु पहरावा उरावा बदल जा रहल ये।
सब बदलल सब बदलि गेल पहिले वियाह विवाह बला आ आब तै विवाह पहिले पंडीजी जे बैसथिन मन्त्र पढ़ाबै लै तऽ भोर भऽ जाय, कउवा बाएज जाय ऐं आ आब जे छै से फोर मने तस्वीर फोटो खीचय मे अहाँके बारा एक बैज जाएत।
हुं-हुं आब तऽ फोटवै चलै छै मन्त्र-वन्त्र सब
मंत्र-वंत्र सब की चलतै आब फोटो सेशन पूरा भऽ जाए छै तखन जा कऽ अ कनि काल लै उ सिन्दूर दान पण्डीजी अपन कराए दै छथिन चाएर बजे बियाह खत्म, एक बजे तक फोटुवें चललै आ ओकर बाद विवाह तऽ आब तऽ खाली फोटो सेशन हर चीज मे। फोटो सेशन तऽ एहैन भऽ गेलै आब जे छैठमे पाइन मे ठाड़ यै उ ओतऽ से इशारा करै छै जे फोटो खीच
हां फोटो घीच, वीडियो बना त रीलो बनबै के रहै छै। रील इंस्टाग्राम पर डाला के रहय छै।
ई रील बना, फोटो खीच आ ओता जतेक लेडीज जाय छै पहिले हम सब जाए छलियै नै तऽ हमर दीदी छथिन ओ ते तऽ दीदी जोराहटे मे करै छलखिन्ह तऽ अ घाट पर गेलौ जे तऽ ओतऽ बैसल खाली भगवान के नाम लेलौ आब भगवान के नाम के ले जे घाट पर बैसल यै से सब अलग रील बनबै यै। अलग फोटो खिचबै यै भगवान के नाम लय कैऽ अहाँके मौके नै भेटत।
एगो आब देखियौ इम्हर विवाह दान से पहिले से आब हल्दी, मेहंदी ई सब होय छै। अ पहिले अथी होय छलै दनही होय छलै यै।
हां आब कहाँ होय छै।
हुं आब हल्दी, मेहंदी चैल गेलै, धोती कुर्ता स लऽ कऽ उम्म
अथी शेरवानी
ऐह शेरवानी
अ आब से आ लड़की पहिले अपना सबमे पहिरै प्लेन लाल या पीयर साड़ी पीयरै में बेसी पहिरै अ आब कियो साड़ी पहिर के करबे नै करतै आब सब करते अथी पहिरके क लंहगा पहिर कऽ हां। एकदम चेंज आ पहिले अ मुँह झाँपने रहै छलै, आब कियौ मुँह झाँपै छै।
नै ओनहें टुकुर-टुकुर तकैत रहै छै फोटो दुआरे
हां तऽ ऊहा कहलियै हां वैह हम कहलियै जे कथी के एकरा सबके मुँह देखाय देतै पहिले लोक मुँह देख देखै छलै तऽ मुँह देखाय दै छलै, आब तऽ मुँह पहनिहिये देखा दै छै कनिया।
हां पहिले पहिले तऽ जयमाला आब होय छै जयमाला ओ
जयमाले का जयमाले कालमे स्टेज काल स्टेज पर मे सब देख लेलक तऽ आब तै ओ सब सि टम सब सिस्टम खत्म भेले माने जतेक भी ओ साइंस प्रोग्रेस केलकै यै आ जते आधुनिक युग एल बुझियौ जे एकर फायदो बहुत भेलै तऽ नुकसानो बहुत भेलै ई मोबाइल जे छैय से फायदा अगर बहुत केलक हँ जेना मानि लिय कि स्टूडेंट सब के विद्यार्थी सब के पढ़य लिखय मे मोबाइल के यू ट्युब स बहुत हेल्प मिलै छैय लेकिन व विद्यार थी सब यूट्यूब के पढ़य लय कम इस्तेमाल करै छैय आ दोसर काज ले बेसी इ्स्तेमाल करी छी।
हँ सैह छैय और टी वी छैय टी वी अहाँके सीरियल घर घर सीरियल सब देख देख क नया नया चीज सब आरो जे छलैये। एकटा पाबनि होय छलेये कोन पाबनि जे छैय ओ जे ओहिमे सहै छथिन्ह कनिया पानि पियबैत छथिन्ह।
हँ-हँ करवा चौथ
कड़बा चौथ कड़बा चौथ अपना सबके तऽ अछिये ने अपना सबके तऽ हँ तीज तीज होय छलै या चौरचन या कोन हँ। आब कड़बा चौतरफस
ओहि दिन तऽ बुझियौ जे पूरा फेसबुक भरि जाय छैय। पूरा फेसबुक भरि जाय छैय करवा चौथ मे सहै के तखन से लऽ कऽ मेहदी लगबय से लऽ कऽ आ पानि पियाबै तक के टोटल फोटो
हूँ
ओहि दिन के बाते छोड़ि दियौ आहाँ आ बांकी ह ठीके कहलहुँ हँ-हँ-हँ हसियो लागैये हमरा ह‌ कि करी तऽ अहाँके मतलब ओतऽ की बिजनेस कि नौकरी
नौकरी छैय पार्ट टाइम मे अपन बिजनेस छैय। कनि मनि निकलि गेल हूँ।
परिवार सब ओतै रहै छथिन्ह।
हँ परिवार सब ओतै रहै छियै एते फरीदाबाद में दिल्ली में तऽ नै रहल। के हिम्मत भेल तऽ फरीदाबाद मे प्लॉट खरीदलौं ओतै घर बनेलौं
अच्छा अच्छा बहुत बढ़िआं, बहुत बढ़िआं, बहुत बढ़िआं धिया-पुता सब नमहर भऽ गेल।
हं चौदह साल के बेटी अय जसी नाइ नाइन्थ में यै फेरो एकटा सिक्स में यै बेटी। आ एकटा लड़का यै एखन एल के जी में सबस पछता लड़का
अच्छा अच्छा अच्छाच्छाच्छा तऽ फरीदोबाद में सब ने स्कुल तऽ बढ़िया हेत। तै न विद्यालय सब हँ-हँ अरे दिल्ली बहुत बड़का छै न बहुत जगह फैल गेल गुड़ गांव फरीदाबाद ई सब दिल्लीये में आइब जाय छै।
हं सब दिल्ली एन सी आर छै।
हँ सब दिल्ली चलै छै दिल्ली तऽ सब कहैत
हँ मैट्रो छै मैट्रो सुविधा भऽ गेलै ऐसऽ नजदीक
हँ हँ मैट्रो छै तऽ जानाय-एनाय में भी सुविधा भऽ गेलै। आब आब ई छै ने कतबो प्र प्रदूषण छै आ अ बहुत अथी छै लेकिन पढ़ाई-लिखाई के बहुत सुविधा छै ने।
हं-हं तहि दुआरे बाहर सब में तऽ मधुबनियो में यै प्लॉट लेकिन मधुबनीए में बनावऽ चाहलौं लेकिन पढ़ाइये-लिखाई दुआरे। मधुबनी में नै अथी कऽ पेलौं।
नै दिल्ली में तऽ अहाँके अब-अब। दिल्ली लोक हमरा सभकेऽ आसामसँ सभ दिल्ली पढ़य लए जाइ छै ऐं। अहाँ सब दिल्ली में रहै छी तऽ ओतऽ तऽ सुविधा छैहे हर चीज। के सुविधा छै पढ़ाई-लिखाई के बहुत अथियो छै मतलब बेनिफिट छै ब तऽ कोचिंग सब भी बढ़िआं छै अहाँके आई आई टी के मेडिकल के सभ चीज के भेट जाइ छै।
हूँ।
एबै। तऽ बहुत बढ़िआँ।
ठीक छै तऽ अभी फोन तऽ बारह मिनट चलै छै बुझैया।
ठीक छै ठीक छै एकबेर अच्छा अहाँ कखन कखन फ्री हेबै अहाँ।